हेलो
अल्ला हो अकबर शन बाजबै हेलो मालगुम सलाम केतऽ छियै यौ
घरे पर छी
ओ तब काइल अहाँ नै एलियै काइल नवा नवाज परहै एतऽ मस्जिद मऽ
भऽ गेल रहै कुछ गड़बड़ी कुछ गड़बड़ी भऽ गेल रहै ओहि वजहसँ नय आइब पेलियै
ओ हमरा लागल कैय लऽ नय एलियै अहाँ तऽ गाँव मे छियै तऽ कैय लऽ महजिद नय एलियै अहाँ फोनो अहाँकेँ केयने छलियै अहाँकेँ शाम मऽ लेकिन फोने नय अहाँ रिसीव केनु
जरूरी काममे रहौ व्यस्त तैय दुआरे नय आइब पेलै
ओ तब कहू आओर सब कहू की हाल समाचार अय
ठीके छै आओर सभ
तब चलू नऽ आबै छी कनि लाइब्रेरी केँ बारे मे बात कर कऽ
कखन खुइल गेल हेतै एखन
हँ एखन तऽ आब खुले जाय छै कियकी एगारह बजलै अहाँके मनमोहने वाला लाइब्रेरी चलै छै बासोपट्टी नै जाय के बहुते दूर भऽ जाइ छै बासोपट्टी
हँ बहुत दिक्कत छै बासोपट्टीमे तीन चैर बेर अपडाउन करऽ पड़त भैर दिनमे गाड़ीमे तेल अल अलग लागत
हँ सेहो दिक्कत छै मनमोहन मे ठीक अयअहाँके अगर गाड़ी नहियो रहत तऽ अपना सब मूडे पर डिपेंड रहत पैदलो जा सकै छियै कि
हँ
की कहै छियै चलब तब देखऽ चेक करऽ
चलू देखै छियै एक बेेर बातचीत कऽ कऽ की कहैत छै
हुॅं एना तऽ हमर पास नंबर अय हुनकर नइम के जे जिनकर मतलब लाइब्रेरी अय हुनकर नम्बर छै लेकिन हमरा कनि नीक नहि बुझाइ अयकि कॉले पर बात केनाई ताहि लऽ के अय चलू कनि ला फेस टू फेस बात करै छी ने लाइब्रेरीमे
हँ सामनेसँ बात सामनेसँ बात लोक करै छै तऽ ओकरा कनि विश्वास भऽ जाइ छै जे सही मे बात कैर रहल अय फोन तोन पर बात करबे ते ओकरा लगते जे ओहिना पूछ रहल अय बस लेबा तेब
तऽ देखियौ ने पहिले तऽ नीक पहिले तऽ लाइब्रेरी नीक चलै छलै यौ हमतऽ दू साल पहिलैओ जाइ छलियै तऽ मतलब नीक छले अहाँ के दस बारह गो स्टूडेंट छले अहाँ के सब चीज के सुविधा छै छले लेकिन आब अब नहि पता अभी के अभी के केहन की ओयमेे स्थिति अय जाएके पता चलत अपने सबके
हँ बात कऽ लै छियै आ जेना जे कहै
हँ चले छी एक राउंड देख के आबे छी केना कि कइला कि आब गाँव में छियै त तऽ एहिना तऽ टाइम नै बर्बाद करैक चाही न आ पढ़ाई लिखाई छै गाँव घर पे जानबे करे छी फोन एमहर के हल्ला गुल्ला उमर के अलग उलग पढ़ाइ नहि हो पाइ छै घरे तऽ लाइब्रेरी मे ठीक लाइब्रेरी में अपन सब रहब पूरा डेडिकेट रहब पढ़ाई के मामले मे
ह पैसा वैसा लागल रहल त लोग पढ़लक नीक जक घर पर ते कोरिया जका जब मन तब सुत ज जाउ कतहु चलि जाउ किछो कलियै कोनो मतलबे नै रहै छै हम तऽ कहै छलहुँ अपनासभ दू आदमी छियै तऽ देबो नै करत लाइब्रेरी हमरा हिसाबे हम तऽ कहै छी लाइब्रेरिए खरीद लै छी ओकर
लाइब्रेरी केना खरीदब रह लाइब्रेरी दे चाही देखिन देखियौ की कहै छै लेकिन देखियौ मेन छै ओहिमे कि दू आदमी छियै अपना सब अगा फेर अगर लाइब्रेरी अपना सब यूज करब तऽ ओहिके सबसँ पहिल बात तऽ वाई फाई के जे रिचार्ज होइ छै दोसर बात जे इलेक्ट्रिसिटी बिल पंखा उंखा के जे ई सब है तऽ ई सब तऽ अगर ओकर एक्सपेंस एने नै निकलत हमर सबके पाइसा तऽ उऽ त सही मे नहिये अलउट कर अपना सब केँ लिए यूज करू सेहे प्रॉब्लम छै बकी तऽ एहन कोई प्रॉब्लम न है को ब आ दु दुश्मनी न है की कहत कि नै अहान आहाँ नै आउ की
ई बात तऽ छै आदमियो सब सब मिले तब न दू ओ चाइर गो जे मिल जते न तऽ चाइर आदमी केँ लेल दऽ देते मिले नै रहल छै आदमी कोइ छैहे नै
हु ठीक है देखे छी अपने सब अपने सब एकर बात करके आबै छै बात करे में की जाय है अगर मानत तऽ ठीक है तऽ फिर अपन ओत जोगड़ लगायब दोसर ओर की
और हँ तब देखल जेतै नै कोनो चारा रहतै तऽ की करबै
तब अहाँकेँ मतलब अभ कथी केँ पढ़ाई उढ़ाई करे छियै जे
हम तऽ अहिना जेनरल कम्पटिशन केँ तैयारी कर रहल छी
हेलो नै नै तऽ ठीक छै लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेब तऽ कनि अच्छा नीकसँ पढ़ाइ होत अपन सब केँ
हँ घर पर बिल्कुले नै भऽ पबैत छै सुत जाइत छै कखनो कखनो मोबाइल चलब लगनौ कखनो किछ एतेक डिस्ट्रेक्शन छै न की बतेब
ठीक छै अपने सब अ चलै छी आब जे बात एक बार दे देखे छीयै बात करक अगर भऽ जाइ है तऽ ठीक है नै तऽ केई कतों और भी व्यवस्था करब अपना सब की
हँ तब लास्टे ऑप्शन रहत बासोपट्टी केँ
हु मौसम एमहर लेकिन छै न कनि बारिश उरिश वाला मौसम छै हमरा लागेय बारिश उारिश फीर अहाँकेँ बरसत आय
हु कतौ तऽ बरस रहल अ बारिश लाइग रहल अए
हँ बारिश अहाँकेँ एम्हर मधुबनी मेन टाउन सब में कलवाही सब में होइ छै बारिश फोन केने छलौ तऽ कहलकै मतलब हमर पप्पा गेलै है कहै छलै कि बहुते बारिश होइ छै इमहर उमहरो होइ है कि हम कहलु कि नै एन तऽ बारिशमे नै होइ छै ओमहरे होइ है फिर गेल छियै मतलब मनमोहन गेलियै कि नै एहि बीच मे कभियो फिलपर
हऽ अक्सर हाँ जाइत रहे छै मनमोहन तऽ रोजे केँ छै
सुन छियै ओतय तऽ पूरा फील्ड उल्ड बेकार भए गेलै आ प्लस तीन चार गो बम्ब ई सब जे बाहरी बंजारण जे जेकरा कहे छै कि ओ सब आय आब कऽ घर उर बनान मतलब टेंट ऊंट लगान लेल है
हँ लगेने छैय चाइर पाँच गो टेन्ट उन्ट भैर दिन ओहि में रहल खाना -ताना बनेलक
खेल कूद नै हो पाबै छैय कि यो मतलब खेल उल खराब भऽ गेलै कि पूरा
फील्ड तऽ बुझियो बेकार रहै एकदम बेकार भऽ गेले खेले वला जगहे नै छैय ओ तऽ ठीका बनेतै बनेतै तबे किछ भऽ सकैय फील्ड केँ
बताउ पहिले अपन सबके याद जुड़ल छै
हँ ई तऽ छै
एतेक मैच अपना सब खेल
खेल-खेल-खेल पर एते याद बनेने छी किया बताउ धीरे - धीरे सब खतम भऽ गेलै
पूरा क्रिचके साइड - साइड मे थाल उल सभ जमा छैय भऽ गेल पानि तानि लागि गेल छै
हूं बाद देखियौ ने बारिशमे हमरा लागैया बारिशो होइ वला य कि कहै छी तब चलल जाय
हँ बारिश भऽ रहल अछि
हँ दू मिनट देखै छियै दू मिनट के बाद निकलल निकलि जायब की भींगे के नहि है बोखार उखार एनाहितो लागल है और बोखार भऽ जेते
हँ ई बात तऽ छै
अभी बारिश रुकै वाला नै यै अहाँके बारिश बहुते बते
हँ भयंकर मेघ लगेने यै रुकत तऽ नहिये बारिश एक बेर चालू भऽ गेल तऽ फेर लाइफ लागि तऽ रहलै तेजे आबि रहल ऐ बारिश
की करब तब कहू जल्दी
गाड़ी के लगा दियौ साइड मे गाछ लग
ओ उम्हर गाछ छले ई इम्हर गाछ छले
आ एम्हरे पीछा
हँ इम्हरे लगा दै छी
अखन ओना नै हेतै बारिश लागि रहल अइ
कनि आबै छी अपना सब ई ई कतहुसँ होटल उटल से खा पीे के चलब खाय लऽ
कतऽ जेबै खाय लए
चलू नऽ आय मिथिला हाट सऽआबै छी
ह
नहि तऽ पांडा के यहाॅं आब पांडा के ढाबा सऽ
कतऽ छै पाण्डा के
हम सब राजनगर मे एक बार हमसब गे आराम से मुडन नै छै अहाँके मजाके मजाक मे कहलू की चलू घूम फिर के आबै छी आ शाम मे नि कल गेलियै अपना सब राजनगर हम छोटू टुट्टु के गाड़ी से एगो मोहन के गाड़ी छलै एगो गुडने के गाड़ी छलै आ डायरेक्ट राजेनगर जाक' रुक लियै डायरेक्ट पांडा के ढाबा
की ओतय की सब मिलै छै
ओ तऽ देखियौे एनहिते बस सोशल मीडिया पे फेमस है नहि तऽ क्वाय लटि तऽ ओते नीक नहि मतलब चाइनीज फूड के जे मेन्यू होइ छै उ सब राखे अछि आ बांकी अहांके ठीक अय मतलब एगो भोटलो खोलने अई मीट मटन मुर्गा उर्गा के बगल मे
अचछा
हूँ
खाली नाम स फेमस छै नै फेमस कऽ देने छै बस
त हँ बस सोशल मीडिया के दम प फेमस छै लेकिन एहन जे क्वालिटी कहब तऽ ओहन कुछ क्वालिटीं नै यै खाय पीबै ला
जादातर अहिना होइ छै मतलब फेमस भऽ गेल आ दाम नै रहल ओते
हँ तऽ त ओईस नीक है कि अहाँ के जे स्ट्रीट के स्टॉल सब लागल रहै छै जे स्टॉले सब मे नीक मिले हय
हँ एक नम्बर स्ट्रीट फूड सबसँ बढ़ियाँ छै
ऐते बारिश मे अपना सब नै ने भींगब यौ देखियौ त
नै भींगब त नै
त निकलब की एक मिनट मे निकलै छियै
एक दू मिनट मे बन्द भ जेबाक चाही अभी त ओहन बारिश नै होइवला छै
ओ नै नै निकल जायब अपना सब यारेन झूठ मुठ के इमहर कथी करारब मन मोहन मे बूरकागे
हाँ इहो बात छै
घर पर जायब त कनि मनी घर पे अपना जे मन से करब अहाँ आरा मो कर सकैे छियै वीडियो उडियो कुछो देखबै त नै नीक लागत
सही बात छै
हूँ आ बहुते हमरा लागै या कि बकरी उकरी छै आहाँ के अगल बगल मे
हूँ बकरी सब त रहिते छै एत की करतै फील्ड पर कोनो काम छै नहिये त बकरी चरेलक एक नम्बर जगह मिल गेल छै
के जे ऐ यहाँ के जेकरा कोई काम धंधा नै जेकरा लग बकरी ऐ उ त अपन काम करबे करब
हाँ हाँ फील्ड पर एक नम्बर जगह हो मिल जाइ छै आराम स
हूँ हँ से बात है बारिश मे अपना सब भींगब त तबियत उबियत खराब हो जेतै नाय
हाँ ई बात त छै
अपना सब निकलब आ टाइम एक मिनट आओर देखै छियै ओकर बाद निकलब तुरन्त स्पीड मे दस मिनट मे घर पहुँच जाएब की
हाँ निकैल जाएब एक दो मिनट मे आब रुक क की करबै एत
हाँ रुक के कोई कामो नै होएवला अई आओर सब कहू तब की मतलब केना की अई त लाइब्रेरी वाला त चलै छी शाम मे बात करै छी की अभी तक खुलो नै होतै आहाँ के न लाइब्रेरी
हाँ हमरा त लगैया भोर मे खोलबो नै करैत हेतै जादा उम्मीद
हूँ फोनो नै ने उठाबै है मेन तऽ से दिक्कत छैय फोनो उठाब क कनि हमरा सबके कन्फर्म करत न भाय हमर कल एग्जाम अई आब देखियौ लास्ट उपाय छैय ई कि गौतमे के घरे जेबै गौतम कहने छले गाइज इनबटर उन बटर लगेने छिये नेटवर्क उटवर्क वाईफाई के भी व्यवस्था ये डेढ़ घण्टा के बात है डेढ़ घंटा लग कतु मैनेज त करे हे पड़त
हूँ सही बात छे
हूँ लेकिन एतय लाइब्रेरी में अगर भए जेते व्यवस्था तऽ नीक य मस्त अहाँ के आराम से
देखियौ कि होइ छैय आब
आँय
देखियौ कि होइ छैय